हाल चाल हम सब चली अपना सबके मिथिला मे जतेक प्रसिद्ध मन्दिरसभ अछि ओकरा सभके बारेमे विशेष जानकारी हमू दी या अहाँसभके बीच हमसभ साझा करै छी तऽ ओ जे छै हमरा सबके मिथिलामे एक एक गाँवके जे छै छै मंदिर के एकटा स्थान अपन अलग अलग स्थान महत्वपूर्ण स्थान रखै छै तऽ हम आइ चली जेनाकि आब हम देखियौ मंगरौनी छथि मंगरौनी छै मंगरौनी मे कतेक बूढ़ी मायके प्रधानता छनि ओतयके जे स्थानीय लोकसभ छथिन बूढ़ी माइ मन्दिर के मानै छथिन हुनका पूजा और अर्चना भोर साँझ आरतीके टाइममे जाइ जाइ छथिन आओर एकादश रुद्र एकादश रुद्र के बारे मे अहाँ कहियौ तऽ अहाँके हमरा लगेया बेसी जानकारी अछि एकादश रुद्रके बारेमे
एकादश रुद्र मन्दिर छथिन छै मगौनीके बहुत प्रसिद्ध
अच्छा
तऽओहिमे अहाँके हर सोम क ओना सभ दिन आरती होइत छन लेकिन हर सोमके ओतऽ भंडारा होइ छै
हुं मंन्दिर में जे छथिन एकादश रुद्र मतलब एकादश मतलब भेलै जेना एगारह टा महा
एगारह टा हुनका एके ठुना एगारह टा महादेव छथिन हं नै एकटा बीच मे पैघ हँ आ सबके नाम अलग अलग छैन ओतय अहाँ एयबै तऽ पंडित त अहाँके बुझा देता ई महादेव के जते स्वरूप छन जते नाम छन सेहो अहाँके घुम घुम क
ह अच्छा मन्दिर मे ओतऽ हरदम रहै छै
हँ हँ अपन पुजारी रहै छथिन
त ओतऽ ग्रामीण सब सेहो जाक के पूजा करए बाहरो बाहरो सँ लोकसभ अबै छथिन
बाहर सभसे स सावन मे बहुत भीड़ होइ छनि बाबाधाम जकाँ भीड़ रहै छै तकर बाद अहाँके प्रो प्रोग्राम होइ छै हँ
त हमरा गाँव में एहि गाँव मे मंगरौनी गाँव मे बहुत नीक चीजसभ छै जेनाकि बूढ़ी माइ नवरत्न नवरतन मंदिर एकादश रुद्रे के कहल जाय छै
नै नवरत्न नवरत एकादश रुदय छथिन से अहाँके बीच चौक पर छथिन आ नवरत्न जे छथिन से अहाँके एकटा साइड मे छथिन सड़क के कात मे छथिन ओ मंगरौनी मधुबनी स मंग मंगरौनी अबे के रोड मे ओ छथिन
अच्छा
हूं
तऽ हम चली आब बगल मे गाँंव छै सौराठ सौराठो मे बहुत मंदिर छथिन प्रसिद्ध सब मन्दिर सब जेनाकि एकटा राजा कामेश्वर दरभंगा महाराज द्वारा स्थापित एकटा मन्दिर छै माधवेश्वरनाथ मन्दिर आओर ओकरे बगलमे ओही गाँवमे
बहुत छै बहुत सुनै छियैन ओ सोरा
ओहि गाँव ओहि के कनिक दूरी पर छै सोमनाथ स सौराष्ठमे छथिन सोमनाथ महादेव जे एकटा गुजरातो मे छथिन हुन के नाम पर बुझैया ई मंदिर के नाम रा हँ आओर ई मन्दिर मे एकटा खासियत की छै तऽ बाबा जे छथिन से जल सयन लैत छथिन पानि मे सुतल रहैत छथिन छथिन आओर किछु महीना धरि ओहि महिनामे से मन्दिरमे जलके प्रवेश रहै छै तऽ आओर कोनो मंन्दिर जेनाकि की भेलै अन्धराठाढ़ी मे स्थित छथिन परमेश्वरी स्थान ठाढ़ी परमेश्वरी ओहिठाम माँ भगवतीके बहुत सुन्दर पिंड जेना बनल छै ओहिठाम पूजा अर्चना होइ छै बगल मे एकटा बगले मे एकटा महादेव मतलब राजनगर मे स्थित एकटा मन्दिर माँ कालीे के मन्दिर नहि राजनगर मे एकटा मन्दिर छै जे काली मन्दिर महाराज दरभंगा महाराज के द्वारा बनल छै जे बहुत सुन्दर संगमरमर जकाँ ओकर ओ जे छै से हम देखलियै बहुत नीक नक्कासी दरभंगा महाराज द्वारा दरभंगा महराज द्वारा बनल छै तऽ आओर कोनो मन्दिर राजनगरमे राजश्री हमरा लगैयै दरभंगा महाराजे के
राजेश्वरी हम डोक डोकहर छै ने ओहिठम छथिन भगवती के नाम छैन
हँ राजेश्वरी मंदिरखर दोखहर स्थान कहल जाय छै ओतो माँ भगवती छथिन ओहो एकटा घुमय वला जगह छै आओर कपिलेश्वर बाबा ओ अहाँके अ दरभंगा वला रस्ता मे छै मधुबनी से दरभंगा जाय कपिलेशर ओहिठुमा सावन महिना में सेहो बड भीड़ रहय
आब एखने सावन शुरू होत तऽ कतेक भीड़ होयत महादेवके मन्दिरमे तऽ अहाँ
पूर दिश सेहो विदेशर स्थान छथिन मतलब ओहोठाम महादेवके अथी छनि फेर फेर ओतऽ परसा धाम छै तऽ सूर्य मदिर ओ अहाँके झंझारपुर से कनि आगू छै कपिलेश्वर भऽ गेल आओर कोनो मन्दिर
और जेना अहाँके एकटा मंगरौनीमे बूढ़ी माय छथि एकटा एकादश रुद्र भेले हँ बूढ़ीमे एकटा आऔर अहाँके महाराजी पोखरि बहुत प्रसिद्धि छै पोख
सबटा महराज मतलब हमरा लगैयै दरभंगा महराज के जे बनायल बनायल चीज छनि मन्दिर के नाम पर उ मङगरौनी सौराट राजनगरमे आऔरो कतहु कतहु छै एखन एखन अहके झंझारपुर मे बगलमे झंझार झंझारपुरसँ सटल बलिराजगढ़के के बहुत चर्चा भऽ रहल छै ओतऽ खुदाइ होइ छै ओतौ बहुत चीज प्राप्त हेतै आओर ओ सबके बारेमे जानकारी हेतै तऽ आओर मन्दिर जेनाकि भऽ गेल बिदेश्वर अहाँके कतौ अछि ठाढ़ी परमेश्वरी भए गेल
हूं हूं हूं हूं परसा गाममे सू्य देव सूर्य मदिर छै
हँ कंकाली मंदिर दरभंगा में भऽ गेलखिन दरभंगा महाराज द्वारा ओहो प्रसिद्ध अछि जगह जगह दुनिया भरिके जे छै से रु मतलब महादेव भगवती काली रंग बिरंगके मन्दिर अछि
हँ भगवती महादेव के सभ रहिते छनि मन्दिर हँ हँ आ एकटा इहो हर गाम म मे ग्राम देवता सेहो रहै छथिन
ओ ओ तऽ ग्राम देवता तऽ सब ग्रामे प्राय रहै छथिन अपना मिथिला मे ओ छै से रक्षाके लेल सब गाममे एहि दुआरे पूजो पाठ लोक करैया तऽ भगवती गीत के बाद ग्राम देवता के नाम वला गीत सेहो होइत छै हनुमानजीके गीत सेहो होइत छै तऽ जे किछु तऽ हँ तऽ आओर जेना मिथिलामे हमरा लगैए बहुत लोककेँ एखन एकटा एतय देखै छियै जीवछ धार मतलब अपना सबके मन्दिर तऽ मन्दिर अपना सबके एकटा कोनो नदी हुए कि कोनो अ तालाब हुए खास कऽ कऽ कोनो नहर होइ छै जेना जीवछ धार ओहोठाम कतेक दूर दूर से हम देखै छियै जे
हूँ
नहाय ले अबै छथिन कोनो ने कोनो मूड़न
ओहो छै न
पिपरो घाट छै कमला नदीसँ शायद कतहु जे घाट अबैत रहथि हेतै ओतेक भौगोलिक जानकारी तऽ नहि जे किछु तऽ ओ जे छै से जीवछधारमे देखैत छनि लोक एतय बहुत श्रद्धासँ जुड़ल छथि किन बहुत श्रद्धासँ अपन मान मनौती रहै छनि हुनका बच्चा सबके लऽ कऽ ओतऽ मूड़न करैत देखे छै नहाय छै हँ जीवछधार आओर हम देखै छियै उच्चैठ भगवती छथिन उच्चैठ भगवती बेनीपट्टी स्थित छथिन बहुत जगह के जे छै से दूर दूरसँ लोकसब अबै छथिन एतय अहाँके जनकपुर भऽ गेल माँ सीता के सभटा अथी भऽ गेल कंकालिनी मन्दिर भारदहमे सेहो छथिन भारदह नेपाल भऽ गेलै भगवती माँ काली के दाँत जतऽ खसलनि दंत काली ने नेपाल मे एकटा पहाड़ पर स्थित मंदिर छै ओहो छै एकटा सिमराही स्थित सूर्य मंदिर छै अखने हाल मे एकटा मनस मंन्दिर बनलै या बक्सी टोल मे ओहो अहाँके उड़ीसाके मन्दिरके शैली पर बनल छै ओना सिमराहीमे जे मन्दिर छै ओहो ओहो जे मन्दिर छै सूर्य मन्दिर ओहो अहाँके उड़ीसा के शैली से बनल छै और मतलब मंदिर एतेक सुन्दर सुन्दर रहैया बहुत ठाम के लोकके जानकारी नहि छनि आओर लोक सब तऽ अहाँके आओर कोनो मन्दिरके बारेमे जानकारी हुए तऽ कहब
हँ ठीक छै आ एखन ई मंदिर सब के अहाँ के ई सावन में जे छै से एखन से ल के दुर्गा पूजा तक ई मंदिर सब मे बहुत हल चल रहत
हँ जयनगरसँ लोकसभ जल भरि भरि के कपिलेश्वर जाइए अहाँ ई जे छै मन्दिर मन्दिर अगल बगल तऽ ओना सब मन्दिरके प्रधानता भऽ जाइ छै समस्त मिथिलामे जते मन्दिर छै सब एकटा ने एकटा जे छै
रूपमे अबै छथिन
हँ सबमे सबके एकटा मोनमे विश्वास छनि भगवती ओ पूर्ण करै छथिन महादेव ओ भक के मनोकामना पूर्ण करै छथिन दिनानुदिन जे छै से लोक श्रद्धा भक्तिसँ जुड़ल
आ दिना दिनाअहाँके बहुत
सनातनके रक्षाके लेल हँ सनातनके रक्षाके लेल ईसभ चीज पूजा पाठमे श्रद्धा तऽ हेबाक चाही आओर मन्दिर ओकरा एकटा स्थान भेटैत छै जतय लोक एकटा शान्ति पबैया जतय लोक भगवान स कनि काल मोन भऽ कऽ बातचीत करैया तऽ आओर कोनो मन्दिर अहाँके नजरिमे अछि तऽ हमरा कनि बात बताउ
हूं ठीक छै आउर इएह मंदिर छै छथिन एहिमे अहाँके महादेव छथिन आ एकटा श्यामा माइ जे छथि अहाँके दरभंगा मे आ मधुबनी मे छथिन तऽ एतय मंगरौनियोमे हँ हँ आ मधुबनीमे श्यामा माइ छथिन तीन एकटा दरभंगा मे एकटा मंगरौनी मे महाराजी पोखरि लग मे सेहो छथिन
हँ ओ कहलौं अहँ ओ कहलौं हँ और हम तऽ देखलेै राजो नगर में बहुत मंदिर छै एते गलती कऽ नहि सकै बहुत मंदिर छै धीरे धीरे अ सब मंदिर के जे छै से तांत ओकर जेना जेना जानकारी हमरा भेटत हँ तऽ ओ जे आओर कोनो मन्द
आओर कोनो मन अइ रास्तामे हँ तऽ ई अथी उच्चैठ सभ तऽ दूर भऽ गेलखिन
हँ दुरके बात नहि छै भगवती कतऽ छथिन से बात छै
ओ अच्छा चैत भगवती छथिन
हँ बावनेश्वरी छथि थिन बानेश्वरी भऽ गेलखिन परस अहा के बहुत मिथिला में मंदिर
तारा मन्दिर छै एहिठाम मंगरौनीमे एकटा तारा मन्दिर छथिन भगवतीके
अहाँके विषहरा ए के मन्दिर के ठाम छै हँ
विषहारा स्थान मंदिर तऽ नहि रहे छै विषहरा स्थान ह
महिना मे जे बेसी अथी होय छै पूजा पाठ के लोक के ओ महिना मे ओहिठाम बेसी कनी भीड़ भऽ जाय छै
हँ हँ बेसी श्रद्धालुसभ जाइ छथिन
हँ अपना सभके लोक अपन जे छै मन्दिरके प्रति जे छै से आस्था बढ़ल जाय छै आओर जगह जगह इसभ चीजके छै तऽ
अपनसभके मैथिलानीमे यए सभ के पूजा पाठ जे जे समय के होइ छनि
घरमे घरमे घंटो पूजा केलाके बाद बाहरो पूजा के लेल ओ बारहो महिना जाय छथि छथिन चाहे ओ शिवालय जाय छथिन चाहे ओ हनुमान मन्दिर जाय छथिन तऽ ओ हँ
करैत छथि मैथिलानी एकटा ने एकटा साँझ या भोर कखनो ने एकटा ने एकटा मन्दिर जेबे करी
जाइ छथि आओर आस्था भगवान पूरा करे हथिन तऽ लोक केँ आस्था बढ़ल जाय
हँ हँ बढ़ै छै एकादश दूदमे बहुत हँ हँ बहुत कौबला बहुत पाति होइ छनि कते मन भगवान मनोकामना
जगह जगह बहुत रास मन्दिर छै तऽ हर मन्दिर एकटा महत्व रखै छै मन्दिरमे भगवान भगवतीके आस्था छै सभ जुड़ल अछि केओ जे छथिन सँ अपन अ मोनसँ करै छथिन केओ अपन श्रद्धासँ करै छथिन
हूंम्म सभ अपना अपना जिनका जाहिमे कहै छै जिनका जेना अपन छनि शक्ति भक्ति तेहन करैत छथिन लेकिन अपना आपमे सभ अपन श्रद्धा भक्ति कऽ रहल छथि
हँ तऽ साँझके आरती भोरके पूजाके ओरियानसँ लऽ कऽ साँझके आरती तक लोक सब लागल अछि हर मंदिर मे जगह जगह गाँव गाँव मे मंदिर अछि पर विशेष लोकके ध्यान छनि ग्रामीणसभ अपन अपन गामके बेसी मन्दिर पर से ध्यान दै छथि
आओर